नमस्कार। हँ खाल लै छी। क अहाँ सब बताे ने अहाँके खा लेल छियै।
हँ इहो भ खाना पीना खा लेल छियै।
हम तऽ खलेी ह। रोटी सब्जी पनीर सलाद। अचार। यसभ खलीहे अहाँके की खलीहे
ई एगो खएले छीयै, रोटी खएले छीयै, चटनी खएले छीयै, टमाटर खएले छीयै आर अ अंडाके ए ए अ तारल अंडा खएले छीयै रोटी इहे सब खएले छीयै, बड़ा नीक लागै छै।
हां। और बताए छी नै। चलय छी घुमय मोतिहारी वाटरपार्क। हां चलय छियै। चलै
हां चलब कोन कोन सा, ए सब ठीक छै ए फेमस छीयै मशहूर छियै सेे सुनयमे आबै छै जँ
वहाँ तै सबसे मशहूर छै चरखा पार्क, सत्याग्रह पार्क, नरेगा पार्क, गाँधी मैदान। मीना बाजार इहे सब फेमस छै। तऽ ई जगह में वाटर पार्क इहा तै उम्म मोदीजी आएल छै नै एहीलिया ओहना वजह से। हूं। उ अपन ज्ञान देबै आएल छै की नै हूं।
अहां के कोन टीम के ए मने देबै छीयै भोट।
हम तऽ भोट नै देबै छीयै।
अच्छा। भोट न देबै छीयै, हां ई बात सही कहै छी भोट न देबै छै काहेकि कोन हमनी ल कथी कर देबै छै।
हूं। तब न छी। ठीक। अहां। दिन मे हेतै।
और जे छै अहां के मतलब बारिश उरिश भेल अछि की नै हुं भेल छी न बड़ी बारिश भेल छी एतना बारिश भेल छी ने पूरा एके टीना उना उधिया देले छीयै एगो टीना ऐजा आय के रहे छै योगा तऽ की
कोनो मे खाय हीयै कोनो मे पढ़ें मे फिर कोनो जे कहे यै। जे ज्ञान के छै लगै छै सर
अहाँके छी ने अहाँके आर लिखा
हुं आर ई बारिश सब बहुत इधर भी जाए छै आन्धी भी आयल छै। किया नै छी अहां के यै।
अ तीन बजे
हम्म।
ह गेट
अहाँ आय इ छै।
हमरे छिये।
आयल छीये, का हय
इने
हम्म। हम कहै छी ने कनी मनी छिये। हाँ आबै छियै, अहाँ के आबै छियै। भाईजान आबे छै, की की बना लेबै छी। इमे ते बना ले छी दाल बना लेबै छी, भात बना लेबै छी, चावल बना लै छी, आ सब्जी बना सब्जी बना लेबै छी, चिकन बना लेबै छी।
हुं, चला लेबै छै। अहाँके बताबै छलै की की बनै छै।
हां सुनाइ छिये, बोले छिये ने। इ छी, अहाँके अवाज बहुत कम आबै छै।
की ल लेबै छी, अहांके अवाज ने
कथी कथी लगाबै छी।
अहाँके की बना लेबै छी, पुछै छी खेनायमे कथी के बनाबै छी।
चावल अहांके बना लेबै छी। हमरा बनाबै छी चावल दाल सब्जीमे हर तरहके सब्जी बनाबै छी और बनाबै छी मीट बना लेबै छी खस्सीके, मुर्गाके भी मीट बना लेैबै छी और आ मछली भी बना लेबै छी, अण्डा भी बना लेबै छी। आंटी सब फिर खानामे
से खानामे लजीज खाना मुन लागै छी।
हेलो हमर त सबसे लजीज खाना लगे छै। चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौरी और सलाद, पनीर, इ अचार आम के यही सब बहुत नीक लागै छै।
आमरा
नीक लागै दाल आ भात आ अलु के भुजिया बहुत नीक लागै छै आ उपर से अचार बहुत नीक लागै छै।
तब बड़ी और निक
त नीक लागै छै पापड़ तिलौरी पापड़।
ह नीक लागै छै ई सब पापड़ त पापड़ ख छी ईलू। बुजिय
नीक लगै छै अहां के। हँ बहुत ही नीक लगैत छै। ह
ब।
आ बै छी अह कह घु चलै छी। गी कहै छै कहै छै कश्मीर चलै छै। हँ चलै छी। कहै छै ई सब कहै छै य हमूँ जाय छी कश्मीरीो जाइ छै केदारनाथ केदारनाथ कहे छै। जाइछै।
कहले छीय।
आओर बतै छी ने मतलब अहाँ फ्री समयमे की करै छी अहाँके।
नीक लागै छै कि नहि ल छै फ्री फायर खेलै छी इह खेलैत छी।
आब तऽ फी समयमे चलि जाइ छीयै कहीँ घूमने या तऽ घरपर कैरम खेलैत छियै लूडो खेलैत छियै या क्रिकेट खेलैत छियै फुटबॉल खेलैत छियै इएहसभ खेल खेलैत छैै कबड्डी भी खेलैत छैिय।
अहाँके तऽ बड़ा नीक चीज खेलै छियै।
हा। आओर ब अहाँ के की की खेल छी।
खेलइ छी खेल छी। छै त।
ह बहुते नीक लागै छै।
आहाँ के नई लग ह नीन परे हे।
कथी कहै छै अहाँके चलै छै मेला लागै छै।
जी।
र छै।
ओ पता छै कथि कथि खाय ले मिलै छै पलंग मिलै छैियै इ सब हसुआ खुरपीे सब मिलै छैै। बड़ी नीक नीक चीज मिलै छै दीवाना पलंग अहाँके एगो लोलहा है न ओ कहै छै जे वियाहमे हमरा दीवाना पलंग चाही।
कबनी।
तो ह आइस ने क नहि प छै
हँ।
हँ ई तऽ बात अहाँके सऽ। इ कहने। लोलहार छै आ ओकरा दिवार प। पल लड़कीे घरमे दे देतै दिवाना पलंग बड़ी महग मिलै छै दीवाना पलंग।
हू। दीवाना पड़ै छै इसकु।
ह ओहि से नहि करै छै कोनो साध। दिवा खन देबै छिय एकरा के।
ह्म।
आगे कोन पलंग लेबै छै शादीमे।
हम त पलंगे न लेबै। हम त चौकी पर काम चला लेबै छी। त प बहुत च। आइ छी रति मे।
सब।
पार्क।
ई जे पथा
बझै छी। अहाँके आवाज बहुत कटकट के अबै छै। छै पर छै।
छै ओहि कटकटै छै।
ह ह कहै छी अहाँके आवाज। बहुत कट कट के आवइ छै। ह्म बोलै छी।
ह।
कथी कह छै मन सिल छ।
आन हरा।
हँ उगय भ तऽ जइ।
आ त अहाँके बड़ी मार मारै छी ओ मास्टर। लंका करै छी बूढ़ ओहिस छोड़ देै छी नहि कहिे ने हम मारै छी ओकरा।
ह चले यहाँ से बात। कर के काफी नीक लगले फेर समय मिले छै तब बात करबे यहाँ से।
चलै लागै छै। कभी आ समय मिले त यहाँ से गप। सभ करै छी।
ह बात।